हेलो हेलो
ए कनियनि की हाल
बहुत बढ़िआं अपना बहुत
ठीक छै तब आ आइ खाना की सब बनलै रहै
आइ त बहुत खानानलेै बहुत बहुत बढ़ियां बढ़िया स्वादिट खाना बनले हय
हु
हँ आय बनेलियै भात दाइय करैला के भरुव आलू के चोखा पटुआ के साग परबा आलू के भुजिया
अच्छा ह अच्छा केना बनबै छियै अथी करैेलला वला से बताबू तऽ
करलाक के करैलाक के जे छै ने तीन चार करला ले छियै बड़ा बड़ा साइज के थोङा
ह
आओर ओकरा जे छै उबालै छियै पहिले कूकर मे उबाले के बाद जे छौ हँ उबाले छियै उबाले के बाद कटिंग करै छ ओ ओकर बिज के निकाल के ओकर उबाले बाद ओकर बीच के निकाल के रख दै छियै ओकर बाद ओकर मसाला तैयार करै छियै मसालामे भीजे छै
कोन कोन मसाला दै छलियै ह
मसालामे दै छियै हम धनिया जीरा
जी
सुखा मिर्च लहसुन प्याज सबके पीसे छियै शिला लोढ़ी पे
ठ
हँ चिल्हा लोड़ी पीसे छियए ओकर बाद छै ओकरा बना बनाबै छियै
चछा ब बुझै छिय अच्छा कढ़ाई वगैरह
गरम करै छिय सरसो तेल मे बनबै छिय एकरा
अच्छा अच्छा
कढ़ाइ गरम करलियै ओकरामे सरसो तेल दै छियै ओकर बाद जे छै तमे जे भी मसाला मे तैयार करने छियै ओकरा कढ़ाइ मे दै छियै ओकरा फेर ओकरा धीरे धीरे करके भूजै छियै ओकर बाद तऽ ओकरामे हम हल्दी दै छियै ओकर बाद तब बादमेठा तब नमक दै छियै स्वाद अनुसार
अच्छा
हँ ओकरामे भ ओकरामे जे छै अहाँ सरसो भी पीस के दए सकै छियै बहुत कोइ दै छै बहुत कोइ नहि दै छै अहाँके हँ अहाँके मन छै तऽ दियौ नहि मन छै तऽ नहि दियौ
अच्छा ओकरा बुझे के कते देत छै
भूझै छियै पाँच से दस मिनट धीमी आंच पे
अच्छा अच्छा
हँ ओकरा भूझ भूझते भूझते जब देखे छियै कि मसाला मतलब सूखा भए जाइ छै हल्का
हू
तब ओकरा ठण्ढाबल दए छियै ठंडावल दै छिय ओकराद इधर जे करेला जे उबालने रहियै ओकर बीज नि के निकाल दै छियै बीज के निकाल ओकर बाद जे मसाला जे तैयार भेलेय छै
ह
बस से
हूं
धीरे धीरे काम भरै छियै
अच्छा हूं
करैला मे भरते गेलियै भरते गेलियै ओकर बाद जे छै कढ़ाइ के फिर गरम करै छियै तेल तेल दै के फिर एक एक करके मसाला साइड नै ओकर पीछे से ओकरा दै छियै मसाला पहिले दे देबै तऽ फेर फिर निकल जेतै ने मसाला इसलि पहिले पीछेसँ दै छियै ताकि पीछेसँ अच्छासँ गरम भए जेतय
हं पर भात करेला सबके दे के ओकरा थाद धीमी आँच मे छोड़ देय छ पाँच मिनट ओकर बाद तब ओकरा धीरे धीरे कर कऽ पलटाबै छियै
पाँच से दस मिनट दोनो साइड करने करे के बाद करेला के भरवा तैयार अहाँ ओकरा मे ऊपर से निम्बू देख के भी खा सकै छियै और एनो खा सकय छिय
निम्बू
हँ आ बहुत खाइ छै
सही बात छै
हां
आ
आइ आइ हम पटु पटुओ साग बनेलियै
पटूओ साग खेलिहया
हुं प हँ पटुआ सागके जे छै पतोड़ल पड़े छै पहिले तऽ बड़ा बड़ा गाछ हो जाय छै ने तऽ ओकरा तोड़ै छियै पहिले तोड़ैके बाद जे छै ओकरा धोए छी ओकरा पाँच दू तीन पानी से
हूं
ओकरा धोइ छियै ओकरा धोएके बाद जे छै ओकरा कढ़ाई मे बनाबे छियै बहुत कोइ कूकर में बनाबे छै कूकर के स्वाद नहि लगते ओकरा कढ़ाई मे पानी दे के पानि थोड़ा उबालै छियै ओकरा तब ओकरा हम नमक देय छियै ओकर बाद ओकरामे साग दै छियै पटुवा के ओकरा फेर झिमी आँच मे ढक दै छियै पाँच मिनट के लिए
अच्छा को
हँ एक उ बार
हू
जबतक पानी में एक उबाल नहि आबे तबतक साथे ओकरा उबाले के छीये उबालै के बाद ओकरा ढक्कन निकाल के साग के चेक करे छिय देखे छियै कि साग के पत्त साग सिझले की नहि ओकर बादअगर सीझ गेलै तब ओकरा छन्नी से
ओकरा निकालै छै ताकि पानि नीचे रह जाय आर साग जे ओ बनले छै उपर आ जा ओकरा छाँट छाँट के निकालै छियै हँ हँ पानि जे छै फेेक दै छियै काहेेक चिता भए जाइ छै ने पानि
हूँ
हँ ओकर बाद जे छै पानि फेकयके बाद ओही कढ़ाई के गर्म करके फेर जे साग निकालियै ओ साग के कपड़ा मे डाल दै छियै ओकर बाद ओकरामे थोड़ा सा आओर नमक देय छियै आ भुजय छियै साग के ताकि ओमे जे पानि बच गेले छै साग के अन्दर पानि सोख ले पूरा कढ़ाई भुजते भुजते जब देखे छियै पानि सूख जाइ छै तब ओकरा मे एक्स्ट्रा पानि अलग से जे रहय छै
हुँ हँ
ताम अलग छै पानि ऊपर से अलग से पानी दै छियै जितना मतलब खाय के मन छै पानि वाला उतने दै छियै पानि ई नहि बहुत ज्यादा पानि कम सम पानि ओकर बाद ओकरामे ओकरा फेर धीमी आठमे दस मिनट के लिए आओर गरम करै छी सिझाबै छी अच्छा सँ ताकि पत्ता अच्छाँ सीझे
अच्छा हँ सही बात छै हूँ
जब भए जाइ छै त ओकरा फेर थोड़ा देरकेलिय छोड़ि दै छियै ठण्डा बै लए साग के कि गरम गरम छोंके जे छै ने साग में स्वाद नहि आबे छै साग के छोके भी छी हम सब आ छौके की हमसब की करै छीयै ने करछुल मे जेत छै करछुल के पहिले गरम करै छियै गैस पे तब ओकरा मे सरिसो केँ तेल दै छियै अच्छा से साग उग केँ थ सरसो तेल से छौक छै नऽ साग बढ़िया बने छै ओकरा मे दे से बहुत जादा करकेँ लहसुन मतलब पाँच छ कली लहसुन केँ छील केँ ओक छ टुकड़ा करै छियै फेर ओकरा हल्का हलका लोढ़ीसे हल्का थकचि दै छिये ताकि ओकर सेंट आबै अच्छा से सागमे आओर दै छियै हमसभ जमाइन बहुत कोइ जमाइन दै छै बहुत कोइ जमाइन नहि दै छै हम सब जमाइन दय छियै और दय छीयै सूखा मिर्चाई एक से दो ज्यादा नै
ओकर बाद हँ तेल गरम भेलै ओकरा मे पहिले गिराबे छिये लहसुन लहसुन केँ लाल तक जबतक खासा लाल नहि रहे तबतक ओकरा गरम करना छै ओकर बाद तब दैय छिये ओकरा मे सूखा मिर्च और जमाइन
अच्छा
ओकरा ह ओकरा फिर अच्छा से चम्मच से चला देै छिये ऊपर नीचे कऽ दै छी
ओकर बाद तब हँ साग इधर ठण्डाइ छै ओकरा फिर ओकरामे करछुल सहित ओकरामे डालिककेँ अच्छासँ उपर नीचे करिकेँ मिलाकेँ
ओकरा फेर ढक्कनसँ ढक दै छियै साग केँ ताकि ओकर सेंट जे छै
हूँ
उ अन्दरे रहै तऽ हमसब साग बनाबे छी हँ बहुत अच्छा आ हम सभ साग केँ साथ चोखो खाइ छियै
चोखा हँ हँ आलू केँ चोखा तऽ खाई छै ओकर संग मे पहुआ केँ साग केँ संग आलू आलू केँ चोखा विशेष रूप सँ बढ़िया लागे छै अगर अपन सब केँ अथी मे ई समाज मे मिथिला मे जेतऽ जे कियाकी मैथिली चलै छै ओतऽ अहाँकेँ पटुआ सागकेँ विशेष माहत्व छै
बहुत महत्व छै
आब तहे छी की लोक कऽ माछ मांस मछली द दियो आ पटुआ केँ साग दै दियो तऽ लोक अहाँकेँ तऽ पटुआ केँ साग खैत हुँ खैत सबटा अपना हमरा सबके जे मेहमान सब रहै छै सब समाने भेलैया अथी सब फुफा जी सब भेलै तऽ ओकरो सबटा आदमी पटवा केँ साथ देलक ओहो सब प्रेमसँ खाइ छै
हूँ हूँ
मिथलाकेँ साग केँ इहै छै तऽ मेन छै कि कि ई साग अहाँकेँ आओर और अहाँकेँ कोनो जगह मिलै नहि छै
न।
ईस अहाँकेँ मिथिले भरटा मे मिले छै
हँ।
जे काम से जे भी जे भी आदमी एमहरका रहै वला छै ओ बाहर रहे लागल ये
हँ।
तऽ ओकरा ओकरा जे छै विशेष रूपसँ ओ चीज जे छै, अच्छा। आ दोसर कि होइ छै कि अहाँकेँ अहाँकेँ पौष्टिक एतेक छै। आ ओ डक्टरो हरा साग, साग सब्जी ख तऽ उएह छै किसान अहाँ खा रहल छै आ दोसर बात ई छै, ने अहाँ पटुआके साग विशुद्ध रूप से प्राकृतिक चीज ओ कोनो। मिलावट तिला नहि छै वट नहि छै ख पै कोनो जरुत नै
हू, हू।
ओ छै, कि एहने एहने ओकर बीच बीज के छीट दियौ। बस खाली ओहिमे पानि पड़ले एकरा बाद आ अपने अपने होइ छै।
ह, ह एक आम कोइ खाद दै जरूरत नहि छै।
कोइ खान आरके जे नहि होइ छै कनो सादू तरह के होइ छै एकटा बड़ा पत्ता वाला एकटा छोट पत्ता वाला
हँ।
तऽ जे पटव सा लै छै ओ भेलै छोट पत्ता वाला आजे ओ जे नम्बर पता रहै छै ओ ओते चीक नहि लागै छै।
हूँ ओक
छोट अथि छोट पता होला जे ओ छै, अपन अपन मतलब पड़ी झड़ीमे लगबे छी बड़का बड़का जे भेलै ओकर खेती
हू, हू।
उठी हे हे ओ ईसभ चीज अहाँकेँ बनय छै
ह, ह।
ठीक छै तब राखै छी तब
ठीक, ठीक छै।
ठीक छी, चलू ठीक छै